जी नमस्कार
और बतै छी ने अहाँके समाचार सभ नीक छै
जी यहाँ के तऽ समाचार सब नीक छै अहां के कहे छी ने अहां के समाचार सब नीक छै छै
हँ सब नीक छै
बस सब नीक रहेके चाहै छियै
और बताबै छी ना अहाँके खाना पीना हो गेलै
जी यहाँ के तऽ खाना पीना सब होल छै अहा के कहे छी न अहाँ के खाना पीना हो गेल छी यइ
हँ हमरो हो गेल छै हम इ
ऐसे अहाँके की की खैले छियै खाना मे
हम खलियै चावल दाल सब्जी र रोटी सलाद पापड़ तिलौड़ी आम के अचार चटनी इ सब खलियै
अहाँके तऽ बड़ा स्वादिष्ट खाना खैले छियै नीक नीक
ह अहाँ के की खलियै य
नि आके खयले छियै दाल भात अचार आलू के सब्जी परोड़ के सब्जी कोहरा औरो पनीर खले छियै
चलियै आ और बतायी न
से
अहाँ के सब माता पिता के आर सब समाचार नीक छै
जी यहाँ के माता पिता के सब समाचार नीक छै अहाँके माता पिता समाचार नीक छै
ह्म सभ नीक छै
ह्म बस नीक रहयके चाहै छियै
ह चलियै और बताएयै न अहाँके अहाँके मौसम कैसे छियै
इहां का कहै छै अहाँके बड़ी रौदा पड़ै छै इतना रौदा पड़ै छै ना घर से बाहर निकलल मुश्किल कर देेले छै ई रौदा
ह ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छै
जी हम नीक बात कहबे करै छी अहाँके ऐसे रौदा पड़ै छियै
रौद बहुत रौदा पड़ छै की कहियय अहांके पसीना एतना न देह परै छै कि पूरा शॉर्ट पैंट गीला हो जाइ छै
ई त बात अहाँके नीक कहै छियै पूरा शॉर्ट पैंट गा अथि हो जाइ छियै पानि पानि हो जाइ छै कि ना
हाँ हाँ
एतना रउदा परै छै आर कहै छै ने अहाँके माता पिता दादा दादी भाय बहिन के सब समाचार नीक छै ना
कहै छै ने अहाॅंके अहाँके माताजी आम के अचार लगैले छियै
हाँ लगले छियै
वैसे की की के लगले छियै
माताजी तऽ अचारमे लगले छियै आमके अचार निम्बू केचार मिर्चके अचार ला नीम्बू अचार आँवला क अचार
हाँ
इमली के अचार
हाँ
आ शिमला मिर्च के अचार खयले छियै अहाँके
जी हम तऽ न खैले छियै अच्छे ने लागे छै हमरा तऽ अहाँके खैले छियै
हाँ खैैलै छी काफी नीक लागै छै
जी हमहु तऽ सुनले छी लेकिन अभी तक खैले न छी कि त सुनने मे अबै छी कि ब बड़ा नीक लागै छै
हाँ हाँ बहुत नीक लागै छै
ह्म आर कहै छैै ने हमरो माताजी लगेले छी आम के आंवला के नीम्बू के कटहल के लगेले छीयै सहजन के लगेले छीयै इहे सब लगैले छियै
ह्म और बताय छीयै होइ छै अहाँके खाना पीना बनाय हो छै
जी यहां के तऽ खाना पीना बना आ जाय छै अहाँ के खाना पीना आबे छै बना आमे
ह्म आबै छै
ऐसे अहाँके की की खाना बना लेबै छियै
हम बना लबै छी चावल दाल सब्जी सब्जीमे हर तरहके सब्जी बना लै छी
ओर बना लेवइ छी मीट मछली ऑमलेट सब बना लैवै छै
अहाँके द बार लजीज लजीज खाना बना लेबै छियै
ह्म अहाँके की बना लेबै छै
हम तऽ बना लेबे छीयै पनीर के सब्जी बना लेवे छी करेेले के सब्जी बना बना लेवे छी आलू सोयबीन के सब्जी बना लेवे छीयै मूली के सब्जी बना लेबय छीयै आर चिकन बना लेबै छीयै मटन बना लेेबै छीयै अंडा बना लेबे छियै आओर मछली बना लेबे छियै
हाँ चलियै अहाँके बहुत नीक खाना बनाबै छै
जी हम नीक खाना ऐसे बनबे करै छी काहि नीक कभी बना लेबे छी तऽ माता जेना रहे छी कबो घरे त बना कैसे खा लेवे छी न के कहाँ जाय छी होटले ओटले होटले खाए
बात अहाँके नीकै अछि
जी हम नीक कहबे करै छी
ह्म आर बतबै छी ना पढ़ाई लिखाई अहाँके कैसे चलै छै
यहां के त पढ़ाई लिखाई बड़ा नीक चले छै ऐसे अहां के पढ़ाई लिखाई कैसेन चले छै छै
हँ हमरो सभ नीकसँ चलै छी
बस नीक चलैके चाहै छियै
हँ और बतबै छी ने
ह बोलै छियै
कहै छी अहाँके किस च किस
हम तऽ पढ़ै छी नौवी कक्षा कक्षा मे पढ़ै छी अहाँके किस कक्षा मे पढ़ै छी
हम तऽ बारहवीं कक्षा मे पढ़ै छी
एहिसे अहाँके कोन कोन मने सबजेक्ट नीक लागै छी
विषयमे सबसे नीक लगैत छियै हिन्दी इंग्लिश संस्कृत और लगै छियै भूगोल और लागै छै इतिहास
इ शायद चुनै छी हम तऽ चुनै छियै सोशल साइंस हिन्दी विज्ञान जीव विज्ञान इहे सब पढ़ै छै आ इंगलिश में सरजी जोन पढ़ाबे छै न बड़ा नीक लागे छै
ह ह हूँ
और कहै छै न
कहै छियै अहाँके सबसे नीक विषय कोनसा लगै छै
लागे छियै इंगलिश लागै छियै सबसे नीक जौन सरजी पढ़ाबै छियै
चलियै
और कहै छियै न अहाँके सबसे नीक विषय कोन लागै छै
बतलिय न अहांके
मने सबसे नीक कोन लागै छै ई पूछै छी
अ बत लागै छै इतिहास के लागै छियै हिन्दी के लागै छै भूगोल लगै छी राजनीतिक शास्त्र के लगै छी
अहोंके तऽ बड़ा नीक नीक विषय पढ़ै छियै और कहै छै न अहाँके चलै छिय पिकनिक मनावें
बोलै छि
अहांके चलै छियै पिकनिक मनावे आबै छियै पिकनिक के दिन त
हँ चलै छी अभी तऽ पिकनिक के दिन मे बहुत समय छै अभी तऽ अबै छै रक्षा बंधन आबै छै मेला आबै दशहरा मेला आबै छै छठ आबै छै सब आबै छै अभी बहुत समय छै
ह ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छै अभी तऽ बहुत समय छियै तऽ ओकरा बाद चलै मैच चलै छै न
हँ चलै छी
बड़ा नीक लागै छै ओटाइम पर कि न
ह्म हँ
ह और कहै छै न अहाँके कितना रुपआ के गेट लागै छियै केंवारी
गेट तऽ बहुत बीस हजार पच्चीस हजार के लागै छै
के तऽ बड़ा जादा दाम लेबे छियै
ह्म बहुत जादा दाम लेबै छै
उतना दामके तऽ हम ने लगवाबै छियै
अब की कहै छि नाह अब किसी भी तरह
जी तऽ बात य तऽ बात अहाँके नै कहै छियै लगवावल तऽ जरूरी छियै
अहाँके लगोले छियै गेट उट
ना अभी तऽ एक टाटी वाला गेट से काम चलाबै छियै
टाटीवाला गेट सै
जी
तब दुनिया बदलै छै अब फाटक ओटक
हँ टिना के रहै छैियै
चलियै हम तऽ कहै छी टीनाके तऽ बहुत मतलब पुरान हो गेले छी अब अब तऽ ई सब लोग लगाबै छियै ई अब लगबै छी आ सब लोहा के लगबै छी
जी ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छै लेकिन का करै छियै इतना पैसे कथि कहे छै ने पैसा वैसा रहे छै तब ने लगवाबे छै पैसा वैसा नहि छै केना लगब
हँ
आओर कहै छै ने खेल खेलै छि
हँ खेलै छी
एहिऐसे कोन खेल खेलल पसन्द करैत छै अहाँके
हँ तऽ खेलमे खेल खेलैत पसन्द छी क्रिकेट फुटबाॅल आओर सभसँ नीक लगै छै बैडमिंटन भॉलीबॉल कबड्डी हॉकी दोलापत्ती इहे सब खेल काफी नीक लगे छै
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक खेल पसन्द करै छियै
हुं
हँ
चलि यहाँ से बात करके काफी नीक ले निक
चलै छी अहाँ ओ सब बात क के अहाँ ओ सब बात क के बड़ा निक लागै छै समय मिलै छै तऽ अहाँ सब कभी गप सप करै छीयै धन्यवाद नमस्कार